हेलो
हँ बउआ
की हाल तबीयत ठीक अछि।
हँ बौआइ ठीक हइ तू ठीक छै
हँ ठीक छी
आओर
आओर सुविधा चाय पी लै
हँ भो गेली किछु गड़बड़ भो गेलियै की
गड़बड़ मतलब
हँ कखन सुतल छलहुँ ह
हम
हँ
नहि त
हँ हँ सुतल छै नह
दीदीसँ बात करै छनहु हँ
कौन दीदी सँ
रोशनी दीदी सँ
अच्छा बात हो गेल
हँ भय गेल ओर कहूँ
ओर ठीक
आ्ओर सब ठीक छै ने की भऽ रहल छै
किछु नहि भढ़ रहल छै बस पैसा छ ने ने सोचलियै जे बौआस ओहन देर बात क लै छी आर बौआ की सब खाना केन है
भात दाल सब्जी भुजिया अहाँ की खेल
चाय ताय पीनहु कि नय
त चाय नहि पीबै छिय
बढ़िया होय छै ते न सुनै छी चाय पीलास से लोक कारी भ जाइ छै लेकिन चाय एहन चीज छै जे सब किछ में चाय कल में देखली हैेलो हेलो
क देखलियै
आब जेनाकि अहाँ एक्जाम्पल मे चाय के देख लियौ प्रशंसा करै छी हुनकर हम आब ककरो लोग के दुख होइ छै ओहो मे चाई होत कोई बेचैन छै चाय दूध ककरो तऽ मूड़ रूप एहन भऽ रहल छै चाय तो जी कि देखियौ मोन
च
लोक के मोन भकबैल छै कनि एक कप चाय दै दहि जकर मोन फ्री हो जेत अब जेना कोइ चारि दिनसँ जागल छी बियाह छै फलाङ्गनामे तऽ जागल छी
सझतै
कनि हिनका ना कनि नीक स अ आदि बनाउ इनका दियउ जे कनि मूड फ्री हैत चाय तते नीक चीज छै आ ओहि चाय के अहा छै ग्रहण न करै छियै अपमान नहि करियौ अहाँ सब चाय के
चायके अपमान कहाँ कऽ रहल छी से कहू अब आ अबछ आ जेकरा नहि पीबऽ के मोन छै जेकरा आदत नहि छै से किना पी द सी कु ह
त ई अहाँसभ चाही कि मान क रहल छी जेनाकि हमसभ नहि करै छी आब हमरा सबके खेनाइ जे नहि मिल तैयो चलते कनि चाय मिलक चाही कियकि चाय चाय ओ चीज छै बौआ हरेक चीज मे काज आबै छै
हँ हँ एखन जे आब किनको बच्चा हेतै ने
हँ
तऽ आब चाय पिया देबै सबसँ पहिले
हँ अगर वो अरे लाल चाय पीबऽ ला‌ थोरको ने कोई अबै छै लोक अबै छै दूध वला चाय पीबै अहाँ दूध वाला चाय पिया देल करियौ कोइ अगर दुखी हइ तऽ चाय पीब हँ हँ किया दे एक कप हिनका चाय कनि मूड फ्री हेतै चाय तऽ कते नीक चीज छै अहाँ सब
बहुत नीक चाय छै अपमान कहाँ कऽ रहल छी
उहै अछि
अगर अपमान के बात एले तऽ आब हम पिनाइ शुरू कऽ रहल छी
हँ बोआ तै कहय छि हमर चायके अपमान अहाँ सब न नहि करु अहाँ सब चाह आग्रह करै छी जे अहाँ सब पीबू कियकि चाय बहुत नीक छै चीज होइ छै बौआ जे पीबै छै ने
हँ
तिनका से पूछियो चाय की होइ छै ओ अहाँ के डिटेल में बतेता चाय ई होइ छै चाहे ओ होइ छै लेकिन
जिन्दगी छय चाय
हँ तऽ हमर सबके लेल आब हमसभ जेनाकि देख लियौ अहाँसभ हमरा सभके लेल तऽ चाय जिंदगीये छै ने खिनाई न देत तैयो चलते लेकिन चाय आधो कप दत द य हमरा हँ तऽ हमर सब के सी रूल छै आब अहाँ जे हिसाब किताब ने हम कि बौआ
आ हँ
आर
नाश्ता पानी कहलिअ नाश्ता दशता चाय पीलौ हँ ओ तऽे कॉल ह द
हँ ठीक कहलू है अखने हम सुत क उठलो है सबसे पहिले हम चाय पीलो है लोक कोहि छय नहि कनि चाय द दियो मूड फ्री भ अगर हमरा कोनो कष्ट छै बौआ अगर कोनो कष्ट अछि छै हमरा अन्दर हम चाय पीबै तऽ ओकरा हल भऽ जेतै
हँ सुनू ने आब सुनू ने दीदी आब जे तबियत खराब हयैत न ने अहाँ के तब दवाई न खैर चाय पीले पहिले तकर बाद
आब कतौ कतौ चाय जरत पढ़िते छी ने अहाँ अपने एक्जाम्पल दियौ कतऽ जााय नहि पड़ैत छै से कहू आब आब आब सुनू हम आहके कहै छी फलना तऽ भ गेलैए ओहोमे लोक चाय पीबैत छै फलला त उपनयन छै ओहो मे लोग चाय पीबै छै बनै छै कि नहि छै चाय तऽ दुःख सुख सब किछु मे छै उदाय हँ तऽ ते ने कह छ छी चाय एगो दोस्त छी जेकरा दोस्त क कखनो नहि छेड़ सकै छै परछाइ नहि कखनो कखनो छोड़ि दै छी लेकिन चाय छोड़ैत छै संग
आब से किनको तबियत खराब हेतै ने तऽ हुनका चाय दऽ देबिन बना कर कि पी लिया
आब आब जे नहि पीबे छै ओकरा माररे नहि दियो चाय पियिया के हम सेहो कहऽ चाहब
ठीक
नहि नहि अहाँ तऽ से व्यवस्था करैत छियै बौआ जे चाय ओकरा बेचारा मरिे जायत चाय के चाय के चक्कर मे मोरत आओर की
नहि मरत कखनो काल कऽ दऽ देबनि जेना तबियत खराब रहतै
आब जेनाकि सुनलियै राधाके बेटा भेलैया सुनियौ आब छठिहार हेतै तऽ सब जेती तऽ खाने थोड़े ने पहिले खा लेते चाहिए पीते ने यार
चाइए हँ
चाय के अहाँ सब प्रशंसा नहि करे छी तऽ हमरा नहि नीक लगैये अहाँ सब कहियो ने चाय बेस्ट
चाय बहुत नीक चीज छै बौआ हूंम्म
सुनू ने हिकर जे बच्चा भेलै ने राधा के
हँ
तऽ ओकरा न दवाई नहि देबाक के चाही चाहिये देबाक चाही चाही पहिले
आँहा तऽ आरो
नहि ई चाय देलासँ ज्यादा नीक होइत छै ने
अरे दुःख सुख के साथी के तऽ सब केओ चाहे पिया देतै इहे थोड़े ने होइ छी
त ई नहि होइ छै लिमिट मे किछु ठीक नहि छै चाय मतलब
चाह हँ सही बात छै तहन बौआब अहाँ उपील करू चाह
हँ हँ आ जखन तबियत खराब भऽ जायत ने तखन दू कप चाइ
तहन दू कप हँ ओर फेर ओहिके तऽ डोज छैेहे दू कप हमरा एहन कोई हयत अहाँके डॉक्टर मिलत घरेलू डॉक्टर
नहि नहि
जी हम अहाँके एतेक नीक बात समझा रहल छी
चाय पर
कते नीक चीज छै चाय सुनिते आनंद अबै छै चाय हँ हँ ईस उत्यम किछ नहि छै बौआ
आब जे किनको बच्चा हेतै ने तऽ कहबै चाय पी लिअ
हँ ककरो कोई अबै छै बोआ ओय के बादो ओकरा लोक चाइये दय छै
हँ हँ तऽ कहान
पानि पाइन चाइ पूछित पानि पीब नहि नहि कनि चाइये बना पानि पीब के हम रोस्ते से आयल छी लोक कहैछै कि नहि चाहिए वनाउ कतहु से लोग जाइ छै हे रौद मे से अयले कनि चाय बना ई नहि कह छै जे अहाँ ठण्डा पानि पी लिअ कनि चाय बना दिअ हमरा कहू आ ताहि चाहके अहाँ तऽ प्रशंसा नहि करै छियै हमरा तऽ कष्ट हेबे करत ने
एहि दुआरे ओ कहैत छै ने जे चाय बना दियअ कियाकि ओ पानि चला कऽ पी सकैत छथिन लेकिन किनको ओहिठाम जाकऽ चाय बना कऽ नहि पी सकैत छथिन
गर्म रहै छै ने गर्मी लागै छै तऽ सब भगै छै पिबहो आदमी के तोरे ने फर्क पड़े छै बौआ उ तऽ एतबी चाइ रहै छै कप मे ओत सुरक जाइ छै जे बनबय ले जाय छै ओकरा पता चले छै जे कते कष्ट से बनै छै ओ
वएह ने आर कहू आओर कहू की भऽ रहल छै चाय बना लेलू
चाय बनेलहुँ चाय पीलहुँ मोन मस्त कऽ कऽ बैसल छी ओर किछु नै
ओ ओर चाय पीलेब
आब एक बेर जरूर अहाँ कहै छियै तऽ हमरा सही मे नसा टाइप पर लागल आओर चाहिये पीबू ओहिके बजह ने बौआ
हँ
हेलो
हँ
ओहिके वजह से ने मने पूरा फंसी टाइप प न केेल मुह पर लेकिन हमर व डेल्ली पहु जा छै लेकिन हमरा फरके नहि पड़ै लेकिन हम चाय नहि छोड़ै छी
चायके मतलब चाय
हँ आब ओ जे छोड़ब कि अहाँ पास पाइ जहाँ ई चीज करू चाह छुटि जायत तऽ हमरा बताउ
नहि नहि फेरता अहां प्रसनल लऽ लेब दिल पर
नहि नहि कहू ने प्रस्नल के बाते नहि छै आर सब आदमी के कायल जेतै ने जे एना ने एना होइ छै कतेक आदमी होइ छथि छथिन जे ओ चायो छोड़य चाहे छथिन जे नहि नहि हम चाय छोड़ि देबै हुनका से कते आदमी चाय नहि पीबैत छथिन तऽ हुनका माथा दर्द करय लागैत छनि कते आदमी के बिचैनी
कतेक गोटे की कहैत छथिन जे चाहे हमर लीवर फेल भऽ जाइ हम ऊपर चलि जाउ लेकिन चाय मतलब चाय हमरा चाय पीबय के छै मतलब चिबीबय के छै
चिन्नीके बीमारी सेहो भऽ जाइ छै ताहिके बादो कहैत छै हम चाहे नहि छोड़बौ तऽ नहि छोड़बौ भले एहि ले हम ऊपर चलि जायब तऽ भााय ऊपरे जाइ के छै तो छत पर जा कऽ पी लेत आओर की ओहिमे ऊपर जायके कोन बात छै सोचियौ अही
फेर नीमके शर्बत पिबू चायके माध्यमसँं छूटि जायत
की कहलियै
नीमके शरबत पीबू मिथिलाञ्चलमे तऽ काज के कमी नहि छै तोड़ि तोड़ि कऽ पता पीबू
नीम अहाँ से बात कहि रहल छी जे नीमके चक्करमे कोइ नहि पीतेब ओ जे दतमनि लोक करैत छै ओकरा एतेक लगैत छै आ जे नीम के नीम जे ओ पीस के पीतै ओकरा कत लगती लोगये अहाँ एके बेर मे ऊपर पहुँचा देबी बौआ
नहि नहि
नाना नहि मरिहें जे फेर फर किछु करते ओकरा
इएह सही तरीका छै छोड़ऽके ई सँ इलावा किछु नहि छै एहि बेर आजमा कऽ तऽ देखियौ
दूध पीबै छै त भाय का नीम लगा दही कऽ दी क दही पैघ भ गेलेै बौआ सब
किया कि देखियऔ केओ कतौ से काउ ऐथिन कहथिन जे एक कप चाय बनाओ हिनका चाय के जगह ओ बना कऽ द द हुनका क पता कि हमरा चायी देनी ओ देनी जखनी मुँह मे ल
आब ई अहाँ कहियौ जे चाय के जगह कनि ओ नीमो धऽ देबे चिन्नी के जगह पर तऽ ओ कनि चलतै जे कनि दे त कनि तापल ल फेर देते फेर टाइम एक दू दिन एते करते तऽ छूट जेतै आब भले पूरा चीनी घोर के खिया देते उ जे नीम के तऽ लोक मरे जेतै
हू नै मरते
की कहू अहाँ जखन अहाँ की सभ केलहुै कि अहाँ एना एते बैसल छी
हम देखेनओं खाना खेलहुँ नाश्तो केलहुँ मुरही चॉप सभ
नस्तो कऽ लेलोऊ
हँ अखन खाना खााय के थोड़े ने मुरही चॉप
मुी चौप ह एतेक नीक चीज हमरा तऽ मुह में पहिन आबि गेल अपन मिथिलाञ्चल के जे मुुरी चौप प्रसिद्ध छी बहुत दिन भ गेलखिन एगो जुग बीत गेलै बौआ
हँ हँ
कछु एगो जुग बीत गेलै जे हमस खाइ छलिये लेकिन की कऽ सकैत छी मिस करैत छी ओसभ चीज के आब हम
सेहो बात छै
तैं ने कहै छी जे अपन मिथिलाञ्चल कते आगाँ बढ़ि रहल छी कतेक नीक चीज छी
से तऽ छैये
आ ओर बस मुरही च कनहुँ हँ हरियरका मिरचाइ नहि दऽ कऽ कनहुँ हँ
हँ आ ओर सर की कहना ओ
बस मुरही चौप ओहिमे हर हरयारका मिरचाइ नहि लेने छलहुँ हेँ ओ तऽ ओर नीक लागै छै भस को भ लागे ने पानि या चीनी पी ले ठीक हो जेत एक बे ट्रय करिऔ ने बौआ
अच्छा ट्राइ करू
हू
फेर करू लागत तऽ
अरे फेर सही हो जेतै
हँ अच्छा करू लागत ने तकर बाद हम चाय पी लेब ऊपर से
सभ से बेस्ट जे हम कहलहुँ हमर एक बेर कऽ क देखियौ ओ सभ से बेस्ट रहत
हान ठीक छैय कऽ के देखैत छियै तकर बाद पता चलते की होइ छै
ओ तऽ कोनो भी दवा के दवाइ छै कोनो भी